हेलो
कि हाल बा दोस्त
सब हमार नाम आयुष छै तोहार की नाम छै
हमर नाम प्रणव छै
कैसन बा घर मे हाल चाल सबके
सब ठीके बारू काता छै
कुछ नहि अभी हम तो लेटल छियै
लेटल छी हँ तऽ लेटले रहैत छियै
ना अभी नहि खयले छी सोचैत कि किछु बनाय अभी मेहनत लगै खाना बनायमे अकेले रह छन तऽ
हँ आजकल लइजन सबछे जादा तऽ सोशल मीडिया ते उपयोग तरै छै नऽ ओत चल थान थानव बनव मनो वहाँ पे दोगन बाहर जोमेटो स्विडी तुरन्त ओडल तरऽ तुरन्त था लेलु बा
अभीय अभी अभ भी हमर साथ एगो काँडल छै नॉनवेज न खाय छै एगो बैका बरे कोन न कोन अंडा रख देल छै तऽ फूटल बा तऽ फूटल बा तऽ महका ता महका ता तऽ हमरा से बोलता आप तू रख लेे अच्छा रखले बाड़ का तऽ हम बोलली जब हम नॉनवेज खयबे नहि करै छी तऽ हम कहाँसँ रखब
ई बात त ठीते बात छै लेकिन तब पुछि जे तोन रथले छै ने
हँ तऽ हमारसँ थोड़ी पूछी हमार जाना ता न कि हम नॉनवेज नहिा खाइ छी हमर देख ले बा कितना बार ऑर्डर कर ले बी तो हम भेज ऑर्डर करता हम भेज रेस्टोरेंटसँ ऑर्डर करता तऽ भेज रेस्टोरेंटसँ ऑर्डर कराता तो हमार कैरी बैगमे लिखल बा भज भेजके सैंपल बनलवा अब आदमी सामने वाला पूछि तऽ गलत बात न बाड़ा ई सब
दलत बात तऽ बा ता तहैथै समाज समाज होइ थै ने
समामज पड़ै छै दोस्त यार न होइ छै बगल मे रूम मे नया नया लकन सिफट होल बा वही सब पूछता
अच्छा अल्लाह साल हमरो राठी आब ल रूमटर छै ने
अच्छा कोइ दिक्कत नहि आब ने रूमके जुगाड़ होइ छै हम रहब तऽ करे दे छ न रहब तऽ फिर दिक्कत हो जाय लेकिन तबो दोस्त यार से बात करके हम कहीं ने कही एडजेस्ट करबााय देे छै
हँ जादे न दू स रह छै ने थोड़ा ऑटो ेटो सब सीट ले अथ हटआ मिस्ती लडालाँालाँ डाल त सितवट नहि ने अच्छे यही डालत है शति
तऽ तू पैसा कमाब बड़ा छै तो फिर जमा उमा करा ओकर बाद आके यहाँ सीख ला
हँ ओ बटटबबा
देख पहिला पहिला दू तीन महीना तीन चारि महीना ला पैसा अपन अपन से ले आबा ओकर बाद धीरे धीरे घरवालामे यहााँ लग जेतबा कहीं तऽ तोर पैसा वैसा आयते रहतबा आराम से करिया ओकर बाद कही देखि
हँ अभीस पैसोा दे देबे तो बात सोची पैसाच च थोड़ा सा अभी तऽ तीस हजार रुप मान त उधारए मे ही त वह पैसा बचायब तऽ एन सितमब अक्टूबर नवम्बर दिसम्ब चार महिीना त पसा बचा दे दू दू हजार रुपआ
देखा सितम्बर अक्टूबर तक अभी ई ई च इकल भ भरल छ की नहि भरला
भलले तऽ छै लेकन आब हमरा न ई सब स्थल
द द द द जब भर भरबाई बात दमे करी
उ तऽ रेलवेाबर ब हम सी ई त बोल छै ने
हँ
अपनस्तमेच पार्ट टाइम जॉब कह नहि चिये आब तऽ दू तीन तीन चार महीना मतलब पड़ त पटा पटी अपन पैसा तास्त ल पड़ तऽ जनवरी फरवरी सोचलित त आइब आओ दूसर जा हउ दू सालके बाद फेर तहुँ शिफ्ट हो ला होइ तऽ होइ
ह अच्छा अच्छा सोच ले बड़ा
आ आ य हहाँ से दोस्ती य छटामे त ल लब
अरे दोस्ती यारी के चक्कर मे टाइम जितना करबा इतना बर्बाद भी छै हम भी घर भी घरे जाइ छियै तो हम भी घरे मे दिन भर रहे छ कोई फायदा न शाम मे कुछ लैकन रहे छै त तनी मनी मैच वैच खेले चले जाइ क्रिकेट
अे तीे याद रह हम बहुत पैरबा पैरबा मुड़क देलक अब आज पैसो उसो अस्सी रुपैया हार गेली छै
ए अच्छह पैसा गलत बात हो जय छै जुआमे खेल जाइत बा गेला न
एक सो एक सौ बीस रुपया दे देेले छै साठ रुपआ बाकी बात छै
ओ तऽ एहि सभमे पैसा नहि लगा लै छै छैसभ बेमान बेमानी चलै छै क्रिकेटमे बड्डी
हँ
लेकिन लेकिन एकदम ईमानदारीसँ नइ खेलै छै न
तोहरो बात सहीये बा
इमानदारी सिखियत घंटा जित पाई उ सब
आ बोलबा थोड़ा फास्ट दे रहल छै न ई हारे लगले छ तऽ त उ अहाँके जे पीचबा न बा नदिया वालला ओ पिच अच्छा नी बा बॉलवर डब जााला आओ सलाह
ओ तऽ नदी मे खेलै छै
हँ नदी त नदी त आगे खताल बा वही खेलै छी न
तऽ मैदान वदान नइ छै घर
मैदान बाल छै जान जाय मे चाही टाइम मतलब समय बर्बादी बा इ सब न आ एतबार बा तऽ देब कहली न फूस होतै तहाँ खेलै जाइ छै
बढ़िया छै खेले ल चाही शरीर फिट रहै छै एकर से सुबह कितना बजे उठे छै हू
कल तऽ हम का बोल रहा हूँ डेढ़ बजे सुतल रहली तऽ उठली हम साढ़े सात आठ बजे मम्मी डाद पतलत बहुत
ताकतमे इसने रहआ कि सात आठ अे गगारह बारह बजे उठी
नहि हम तऽ आइली अाली ढ़ बजे छै ने तऽ तो ई चाय उ पियए मे बना प मे ई सबमे लेट हो गेल छै तऽ हँऐसे धूम रहली शहर दूर डाले मनवान लल ने
मिले गेले छलै केकरो से
नहि नहि नहि ई सब म मिल ता बोलू ह लची प्यार तसली ता बोलू बे त चल
एहि सबमे न रहै ल चाही छै बहुत दिक्कत छै लैड़की ककरो नहि होइ छै बस पैसाके होइ छै पैसा आबा तऽ पूछतबह न रहतबह तऽ नहि पूछतबह फेर
ओ बात तऽ सही बोलै छै ने
ह्म
आउ बोलि
क्य बोली बताम रोगा
तहिी बोल ब हम सरत क छै तू
हँ
हद धरबारे ब बार बार लाइट ऑन ऑफ तऽ छै तऽ छै बात तऽ अच्छे फल वहाँ पे
ककरासँ बात करै छै लगातार ककरोसँ बात करै छै त लाट
वैसे तऽ अता छै ने
ह
हम तऽ सब पले समझै छियै
ह
च रहबै अच्छा पान ने
हँ
मस्त रहा अपन लाइफमे मस्त रहा खुश रहा दोसरके चक्करमे मस्त रहा फायइदा रहै छै
फेरबानी
ठीक भानी ठीक भानी
ठीक मिली तभी आई तभीबाद
ठीक ठीक आ आ तर व कॉल करबी
खीर बा खीर ब
ठीक